हेलो
हँ कहियौ
ओ
हँ हेलो
की करै छै हर्ष बाबू
एखन किछु नहि करैत छी बैसल छी कनि खाना खा कऽ उठलहुँ अब सोचि रहल छी कनि हाट पर जाय
ओ हाट पर जायब हाट पर कथी कथी बिकाइ छै
हाट पर अहाँके हाट पर तऽ पहिले तऽ मदिर छै मंदिर पर कनी देर बैसब ओहिके बाद हयत तऽ कनि सब्जी खरीदब ओना सब्जी सब बिकााय छै जे घरक समान सब होइ छै से सब बिकाइ छै चौक मन ही सब सब बिकाइ छै
मसालला मसली सब बिकाय छैय
हँ हँ मसाल् सब बिकाइ छै
ओ तऽ आओर सब बतबियौ
आओर सब बतबियो अहीं कॉलेज गेल छलहुँ की सब भेल
की हैत कॉलेज गेलहु तऽ बनेके आन दिन बहुत चेक करै छले एहि बेर चेकको नहि केलक अलग हमर सबके एक्स रेगुलर वालला छियै ने तऽ ओ अहाँके अलग रूम मे बैसेने छल
हँ
अहाँके चेक नहि केलक डायरेक्ट कहलको कि ल क लिखू लेकिन मास्टर जे भेटल छले से बहुत बढ़िया भेटल छल कियि अह हमर सब हँसी मजाक कुछ केलक एगो लड़का कें फोन पकड़ाइयो गेलै तैो अहाँके ओरा नहि किछु कयेलकै मोबाइल लऽ कऽ कॉपी दऽ देलके वापस
अच्छा त तऽ बढ़िआं छै
धनिाद तब चलू हमर तऽ बढ़िया गेले एग्जाम आब अहाँ सब
हू अखन डेट नहि निकलल पर देखियौ आब डेट निकलत तऽ की होत हमरा सभ कलामे हमरो सबके कथी
कहललियनि जे आब हमर सबके तऽ आब इंटरनल एग्जाम हेते फेर से
हँ
पंन्द्रह तारीख यानि क आइ से एग्जाम स्टार्ट छले हे लेकिन आब हमर सबके सत्रह तारीख सत्रह या अठारह के छै हमर सब ठीक
अच्छा
अहाँ तऽ फोर्थ सेमेस्टर मे पढ़ै छियै ने
हँ हँ साहिल बाबूसँ बात भेल छल
साहिल बाबू के फोन लगेने छलियै हुनका हमा मे तऽ रिचार्ज य ने वाई फाई सब फोन केने रहियै ने उनका ओ ते कॉलिंग देखा रहल छै रिंगिंग देखेते तखन ने जााकऽहके के फोन लागे छै व्हाट्सएप पर यानि कि हुनका नेटे ने ओल के नहि छथि
हू हमरा पता चलल पटना पटना गेल छथि उनीसके होइ छलाह
पटना कथि ल गेल से तऽ छथि ओ
पता ने ममाा आऐल छैन मामा संगे गेलाह
काज तऽ हुनका मुजफ्फरपुर के छनि
ह मधुबनी यौ दिस जेबैय
हँ काज त या मधुबनी के
की काज अछि हमरो काज छलै मोबाइल कनि ठीक करेतियै
आइे
हू
ओ तऽ चल आउ कनी देरमे
हँ कनी देर मे चलब कनि हमहूँ ग गैयाके खाना पीना देख ले छियै गैया के ओकर बाद चलब
दवाइ ले के ये पूरा सर्दी से परेशान छी भेल
सर्दीसँ परेशान भेल छी सेटरेजी ने खा लेब नहि तऽ
नहि सिटरा जिन से नहि होइ छै बहुते खेलहुँ कफसिरप ऐत तरह कफ सी रप लऽ लेब त कथिी कहै छै कनी कफ जे छै ने जमल छै ने ताहिके वजह सेना होइ छै
ओ तऽ कफ सीरसे ठीक रहत
हँ
बोखारो लागल छलनि अहाँके
हँ बोखार त आराम छै
छूटल की अबीतैय या
भोर मे चेक करलहुं तऽ एक स एक सए छल त एक सए तऽ कोनो बोखार नहि
बोखार नहि छ नॉर्मल भेल अहाँके
ह ई सुनलियै जे प्रिन्स आ सुन भाायजी सब लाइब्रेरी छोड़ि द छै
अरे की कहू ओ सब बड़का अथी छथि महान लोक
ज्ञानी आद
ज्ञानी आदमी सब तऽ की करथिन ओहिमे कनि लाइब्रेरियो वला के गलती छै कियकि अहाँ के मान लिअ जे ओहिना कहि रहल ये जे आठ घंटा दिअ हमरा नहि अहाँ कहै छियै बारहे घण्टा दिअ से थोड़ी
नहि नहि ई बात नहि छै बात ई छेलै जे हिनका सभके आठ घंटा आठ घण्टा नीचाँमे चाही बुझलियै आठ घंटा घंटा नीचा मे नहि मिलै छै ओ आठ घंटा नीचा मे एके गोटा के मिलल छै बुझबे करै छियै अहाँ
बुझि गेलियै बुझि गेलियै किनका मिलल छै
तब जे ओहिके बाद किनको नहि मिलल छनि कियकि सब बारह बारह घंटा बाला छथिन दस दस घंटा बाला
आठ घण्टा के लेथिन तऽ ऊपर मे जेता तऽ ऊपर मे सीटो परमानेन्ट करबा देबै फिक्स करबा देबै आ कहि दै छै मनि भैया ओना हँ छओ घण्टा मे तऽ फिक्स नहि करतैन
कथी
हमरा बुझायल जे अहाँके नीचा मे पांच सात गोटा सुनमे आयल छले जे छथिन आठ घंटा
नहि तऽ पाँच सात गोटा के हेतै
नै सुनऽ मे आयल छले ताहि दुआरे ओहोसभ कनि प्रेशर देलखिन लाइब्रेरी पर जे एना एना बात से दियो आठ घंटा के नीचे मे हमरा दिय
अच्छा
एहिके कारण कोनो भुटबा की मोटका छै
हँ हँ ओ उ नेपाली जे छै
हँ नेपाली नेपाली
हँ तऽ उ जे छै से उ घुमैत रहै छै तऽ ओकरा मे आ हिनका मे छै ई ने बात छै जे उ नेपाली तीन सालसँ लाइब्रेरी पकड़ने छै दू तीन सालसँ आ हिनका सबके अखन एको महीना नहि भेलनि की बुझलियै
पन्द्रह दिन केलथि है ओ फ्रीए फोंट मे केलथि है
हँ हम ऊपर मे पकड़लहुँ तऽ ऊपरमे जे छै से कोइ पन्द्रह मतलब बुझियौ एक डेढ़ महीना बाद जा कऽ आठ घंटा वला लेने छलहुँ तखन जा कऽ हमरा परमानेंट फिक्स भेल नहि तऽ कथी कहै छै ओहिसँ पहिले घुमि घुमि कऽ पढ़ै छलहुँ मतलब घुमि कऽ नहि पढ़ै छलहु पर कहै छले जे आ कियो एताह तऽ अहाँके उठय पड़त
ओ
त हम कहलियै अच्छा ठीक छै कोनो नहि
हँ कोनो भी लाइब्रेरी मे अहाँ जेबै तऽ महीना डेढ़ महीना तऽ अहाँके इम्हर उम्हर करहे परत अहाँ जखन आदमी के बुझेबै जे हँ आबि रहल छी हमर रेगुलर हम छी एत तखन जा कऽ अहाँ के उ परपरमानेन्ट करत न अहाँ के चक्करमे दोसर अपन थोड़ी बिजनेस खराब कऽ लेत
ओ तऽ बुझियौ जे गार्ड अंकल लै छलखिन ने ताहि दुआरे हिनका सबके पन्द्रह दिन फ्री मे पढ़ियो लेलखिन आ नहि नहि, नीचामे पढ़ि लेलखिन नहि तऽ नीचामे नहि पढ़ि पएत। पन्द्रह दिन बढ़ि गेलि, गार्ड अंकल पूरा स्ट्रिक्ट आदमी छथि।
आइडियो तऽ आइडी भेटि जाइ छै, बुझलहुँ ने?
हँ हँ, आईडी भेटै छै। ओ आईडीपर अहाँके नाम, फोटो सभ चीज रहत। लाग
लेकिन सुनऽ मेले जे मधुबनीके बढ़िया अथी छै, मनी लाइब्रेरी।
हँ सुनैत तऽ हमहुँ छी। कनि कनि, कनी कनी कतहु कतहु हिलै छै। बस बाकी जे छै से ठीकै छै। ह
इनभर्टर विनभर्टर लागल छै कि नहि लाइब्रेरीमे?
हँ, इन्वर्टर तऽ लागल यऽ बस खाली लाइट। कटि जाइया, लाइन कटि जाइया तऽ एसी बन्द भऽ जाइया, बस।
ओ, बस पंखा तंखा चलै हँ ने?
हँ, हँ, पंखासँ तऽ चलै छै। मधुबनीके कोन काजपर अहाँके मोबाइल ठीक कऽ देतै?
कनि मोबाइल जे छै ने, चार्जिंग लै छै। लेकिन ओ रिभर्स चार्जिंग लै छै, बैटरी घटि रहल छै। अहाँके हम लगेलहुँ, आठ प्रतिशत पर। धीरे धीरे सात परसेंट पर। फेर ओहो सही छै परसेंट। पर धीरे धीरे करैत करैत एखन तीन परसेंटपर आबि गेल छै। ब
तऽ मतलब चार्जमे लगेलापर चार्ज बढ़बाक जगह घटैत छै।
हँ ह
अच्छा
चार्जमे लगेले, बिल लगेले फायदा नहि जे। ताहि दुआरे सोचलियै, सीसी बोर्ड जे होइ छै ने, चार्जिंग जैकक पास।
हू
यानी चार्जिंग जैकवाला बोर्ड जे आबै छै, पूरा ओकरे सोचै छी अहाँ? चेंज करबा दियै, भैया कहने रहथिन भायजी, जे चेंज। करबा देलहुँ, पहिले कहलखिन जे एक सए बीस रुपैयामे देतौ। बीस तीस रुपैआ लगा लेत तऽ डेढ़ सए तकमे दऽ देतौ। पूछि लेल रहौ तऽ सीधे कहै साढ़े तीन सए टाका।
ह
हम तऽ चौंकऽ कऽ रहि गेलहुँ, जे ढेर सए सीधे साढ़े तीन सए रुपैआ, फेर फोनसँ बात। हँ भाईजी, सभ कॉलेज पढ़ि गेल हेतै तऽ हम लगबा लीहे। देखियौ, आब चलब, कखन तक चलब तऽ।
चलब, जखन मतलब बुझियौ पाँच बजे तक चलब। कनि हाटपर जा कऽ, कनि सभ टाइम होयके चारि एकतालिस।
हँ तऽ सब्जी तब्जी अहाँ आनि लिअ। तऽ बऽ, चलै छी दुनू गोटा।
हँ, जे उमेरो करि लिअ, उमेर। उम्हरो लेट लगि जायत तऽ कोनो बात नहि।
कोनो बात नहि सब्जी तऽ, खरीद लेने रहौ।
ह
ओहि दिन जकाँ तऽ नहि होइ जे मधुबनीमे टाइम लागि गेल। तऽ अहाँके सब्जिए नहि भेटल फेर हाट पर
ह
ह
साहिल बाबू नहि देखा रहल छथि जहिया सबमे मामा एलनि तहिया सँ साहिल बाबू पार छथि
ई चीज ध्यान देलियै संघर्ष बाबू के अबिते देरी संघर्ष बाबू के अबिते देरी अहाँ के साहिल बाबू हमासके एको बेर फोन केेला
हँ काल्हि हमरा कहै छले फेर ओहि दिन जे मतलब काल्हि एलहु ने दुर्गा मदिर सब हर सने जे जाइ छले कथी कहै छै मधुबनी तऽ कहै छले चलमे तऽ हम कहलियनि नहि नहि हम नहि जेब
वहाँ वहाँ भेट गेलियै ने तहि दुआरे अहाँके ओ एना करत हँ हमरो कहै छलै तऽ देखलियै नै इसारा मे जे चलब हम कहलियै नहि सर सरकार हम बिना पूछले नहि जाय छी पहिल बात आओर दोसर बात त अहाँ के ओते जैतौं ने त अहाँ के ओ ड्राम त्राम इधर उधर सेट वेट करबे आर से तऽ ओहि दिन देखबे केलियै राति मे दू बजे राति मे एलहुँ ओर साइट रुपैया के एगरोल खुआ क हमरा सबके भरि दिन भरि राति खटेलक
साठि रुपैया के एगरोल तऽ अपनासब ओनाहो खा लेब
ओनाहितो जाकऽ खा लेब सरकार बिना काज केनहे आओर तहिमे घर पर एलहुँ तऽ देखलौं बहींके